ह
हँ की हाल चाल
ठीक अछि
आओर कतय छियै एखन
एखन तऽ दिल्लीमे छी
ओ गाम दिस नै अयलहुँ एहि बेेर की
नहि गाम दिस नहि अयलहुँ हेँ आयब
कहिया
आयब एकटा मूड़न छै ताहिमे आएब तीस तारीखके
ओ सुनलहुँ अहाँके माँओ के बड्ड मन खराब छै
हँ हुनको देखबा देखै लए हुनके तऽ देखै लए एयबनि
ओ नहि सएह छै लोक बाहर जाइत छै तऽ धियापुता बिसरि जाइ छै ने
हँ नहि लोक मायके कतहु बिसरै बिसरै अपन माटि पानिके बढ़ल गाम
से तऽ छैहे माय सब उर कऽ कोइ
हँ मोन तऽ होइते रहै छै लेकिन दिल्ली महानगर लीमे इसकुल कॉलेज ईसभ करैत रहै छिये तऽ छुट्टीके कनि अभाव रहै छै
हँ से तऽ छैहे
लेकिन मेयो तऽ बहुत जरूरी छै ने ओहिमे टाइम निकालिकऽ देखबाक अछि
आओर केहल समय ये एखन दिल्ली के
समय उएह छै कखनो हाफ डूब होइत छै लेकिन रौद तौद बेसी छै हँ नहि रहवा बसात नहि छै
गाम गामके जे वातावरण छै हवा वसात ततेक सुन्दर छै एखन हवा बहि रहल छै
ओ हँ तऽ गाम तऽ कोनो गामे छै ने ओ प्रकृति ओ बात ओ कतय शहर मे पाबी
से त
प्रदूषण तते प्रदूषण न रहै छै तते घर बना लेलकै ये चारू तरफ
हूँ
गाछ वृक्ष एकोटा अथी नहि आ गाम हँ गाम घरमे तऽ इसभ सुविधा हँ ईसभ सुविधा छैहे गाम घरमे ताहि ने लोक गाम एखन एखनो गाम ले लोक मोन लागल रहै छै
से तऽ छैहे
हँ जे एहिबेर सोचैत छै कि नहि नहि एखन साल भरि नहि जायब गाम लेकिन पता नहि फेर छटपटी ढुकि जाइ छै तीन महीना जहाँ होइ छै
से तऽ छैे हे से तऽ छै हे गाम तऽ गाम छिये तखन बहुत लोक के देखे छियै गाम जहाँ जायब क बिसरि जाइ छिये गाम के
नहि नहि नहि बिसरबाक चाही अपन सबके जे जतऽ जन्म भेल अछि ततऽ ओऽ ओतऽ ओतऽ के माटि पानिसँ बढ़ल छी तऽ हमसभ गाम तामके जे बिसरि जेबै तऽ आगू हमर सबके जेनरेशन के की होत
से तऽ छैहे है तै आ देख छियै धिया पुता मैथिली बजनाइ छोड़ि देलकै गाम छोड़ि दे छै कि मैथिली भाषा के
नहि नहि हम सब तऽ हरदम बच्चा सभ सँ मैथिलीएमे गप करै छी हरदम सबगोटे मैथिली मे जे जे जे हँ
आब देखबै जे अहाँ बाहर सँ बच्चासभ आओत कि हिन्दी मे गप्प करऽ लाग कहते हमको मैथिली नहिं आता है
ह तऽ ई देखियौ ई तऽ माय बाप के गलती छै ने माय बाप सिखेते जेना तऽ नहिे ब बच्चा सब करतै ने
से तऽ छैहे तएह तऽ होेइते छियै आओर की सभ खेनाइ पिनाइ बनलै हे
खेनाइ पिनाइमेऽ हमसभ तऽ मैथिल छी हमरा सभके खेनाइमे तऽ साग रहनाइ जरूरिए रहै छै
हँ से तऽ छैहै हँ नहि आब बच्चा के देखबै खाली पिज्जा बर्गर जे छै दौड़त जहाँ जे घरक खेनाइ त्याग दै छै
हँ
खालेत
हँ नहि नहि ओ सब तऽ स्वास्थो ल हानिकारक छै हमरा सब के ते गाम घर के चीज पटु पटुओ साग एतअ भेटैया
वाह वाह से तऽ छै ए ने ओनाहियो आब बाहर सँ मिथिलले के चीज नहि जाइत छी
हँ चीज ओहन नहि रहै छै गाम सनके जेहन गाम मे रहै छै लेकिन तैयौ नहि किछु तऽ कही तैयो रहिते छियै
हँ से तऽ छैहे आओर अहाँके सुनै छीयै स्वादिष्ट खेनाइसभ अबैए कीसभ मिथिलाके बना लैत छी
ह हम तऽ ओलमूड़ अमरुद इरहर
बाह तऽ हमरू करना क बनबै छी छियै कनि कहितौ तऽ हमहूँ बनिबतियै
रामरुच के किछु नहि छै एर रामरुच मे कनि वएह कनि मेल दिय नून दियौ हरद दियऔ गरम मसा
कथी मे दै छियै से कोन चीज सँ बनबै छियै
रिफाइंड दै छियै
ओ नहि मने कोन बेसन
बेसन चना के हँ हँ साइन के लोडहा बनाके के ओकरा फेर पानि मे ओकरा अथी कऽ दियौ आ तखैन अथी स बनलहु
एर हर
इरहरो ओहिना छै ओहिना अपन दऽ कऽ
ओकरा कोन दालि सँ बनबै छियै
ओकरा उड़ीद दालि सँ
तऽ आब देखबै जे बाहरिए लोक बेसी गामक खेनाइ बनत आब
ह्म तऽ इरहर अहाँ कोन दालि स बनबै छियै
इ सब नैय आबैया तैय अहां सं पूछलौ
नहि सुनने रहौँ जे अहाँ बड् नीक खेनाइ बनबैत छियै
हम तऽ बहुत दिन मिथिला मे रहल छियै ने सभटा मिथिला के जते होइ छै सभटा हमरा बुझल अछि आ एतऽ हम मिथिला के जतेक मतलब अथी होइ छै पाबनि तिहार
हँ वाह नहि रहल तऽ छी हमूँ मिथिल मिथिले मे लेकिन हमरा सब बेरमे ने भानस भात कुमारि बारि नहि करै छलै हेँ ओते चीज नहि सीख सकलहुँ तखन तऽ आब धीरे धीर सिख देखै छी
हू
हँ वएह होइते छै कनि हँ कनि हम अहाँ से सीख लेब आहा हमरा सँ सीख लेब अपन मिथिला मे तऽ ई सब होइते छै
अछि
अचारसभ तऽ कोनो तऽ ओकर अन्त नहि छै
हँ कसुआ मिरचाइ खटमि्ठी आमक खटमिट्ठी छोहारा अचार कठहर अचार
कटहरक अचार केना कऽ बनबै छियै
कटहर के वएह खण्ड खण्ड के काटि के रस में डुबा के
कोन कथि के रस नेबो रस मे की आम के रस मे अच्छा
आमके रसमे डुबा कऽ तखन फेर ओकरा जखन भऽ जाइ छै नून हरदि दऽ देलहुँ फेर मसाला सब दऽ देलियै
अच्छा छै वा बड्ड नीक लागल सूनि कऽ आओर आमठ तमठ ओतय तऽ नहि बनबैत रह आम तऽ नहि छै शहरमे गाम घरमे बनबैत छी
नहि अमट आमके कोन कमी छै अमट तऽ दऽ दैत छियै एक दू टा डाली
वाह वाह अहाँ तऽ त तऽ गामक कान कटै छी
हँ एहि दुआरे जे जे काजके आदत रहैत छै ओ लोक छोड़ै थोड़ै छै ओ तऽ कतहु गेलहुँ अपन मिथिलाके कल्चर नहि छोड़ैत छियै आमट आम के पहिने धोक के ओकरा गड़ा बना लेलहुँ आ मोटका के निकालि देलियै चालनि सँ तहिन मिहिका जे छै कोनो सूप मे नीक कपड़ा साफ सूप कपड़ा सँ बान्हि देलियै डाली मे आ ओकरा खूब सुन्दर
रोद लगेलहु तऽ अहाँसभकेँ रोद मने बाहर मे भेटैए
हँ रौद तऽ रहबे करतै ओ तऽ
नहि जेना होइत छै ने बाहर सभमे अहाँके फ्लैट सिस्टम भऽ गेलै
हँ कनि मनी रौद छै तखन तऽ हँ गाम घर जकाँ नहिए रहतै लेकिन वएह कहे छै अपना सबके कहबी नहि मामा त कन्हा मामा सैह बात तऽ ह तऽ किछु अपन बना लेलहुँ तऽ मोनके एकटा भऽ गेल जे हँ बनेलहुँ
हँ नहि आब गाम घर मे देखैत छियनि एहि सभसँ महिला रोजगारो बड़ करैत छथि
हँ नहि नहि हेबाके चाही ने जे देखियौ जे काम काजी छथिन हुनका अपन पहुँचो गेलनि तऽ ओ अपन बाहर कमाइ छथिन तीन तऽ घरेलू महिलाक केँ रोजगारो भेटलनि
हँ
तऽ ईसभ तऽ नीके भेलै
अहूँ किछो करै छी बाहरमे कि
हँ हमहुँ करै छी अदौरी तदौरी बनबै छी
बाह
कुमरौरी चरौड़ी
वाह चरौड़ी कोना कऽ बनबै छी
चरौड़ी उहै रान कऽ के चढ़ा दै
मने चाउरके रान करैत छी कि आटा पिसा कऽ
चाउरके नहि रान करैत छियै तखन तऽ भात बनि जेतै आटाके रान करैत छियै आ ओकरा चूल्हापर चढ़ा कऽ ओहिमे मंगरैल नून खायवला सोडा ईसभ दऽ के
ओ मने खुपी लऽ कऽ बनबै छै कि हाथसँ पारै छियै
ह्म
नहि तखन तऽ अहाँ बाहरमे रहि कऽ बहुत काज करै छियै
हँ ओ तऽ गाम के केलहा रहे छै अपन सबके मिथिला
तऽ अहाँके अगल बगलमे जे दिल्लीवासी हेत तऽ हिनको सिखबैत हेबनि
हँ सिखबैते छियनि आ इहो छै ने बच्चासभ जे आइ काल्हिके देखतै तऽ ओहोसभ देख जे माँ एना चरौड़ी बनबै छथिन माँ एना साबुदाना के पापड़ बनबै छथिन त ताहि दुआरे ओ सब चीज बच्चो सब के देखबे ले होय छै छी ने
हँ हॅं से तऽ छैहे ने बड़ नीक काज करै नहि गामोके लोककेँ देखबै जे आब बचा बुच्चीके काज नहि करत पढ़ैये लेकिन सभके सभ काज सिखबाक चाही
हँ से तऽ होइते छै
ओ तऽ बड़ नीक लागल गप्प केलहुँ से एना हयबाके चाही
ह्म हूँ
तहन अहाँके खेनाइ पिनाइ बनि गेल
हँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
ओ तऽ भोजन कए बजे तक करै छी
दू बजे तक कऽ लै छी
ओ नहि समयो ठीक अइ भोजनके सएह हेबाके चाही ओहिसँ पहिने तऽ
आ जलखय अपना सबके तऽ जलखय बिना